तै
हाँ फोन किया ने उठबै छी अहाँ सब।
उहो कतो बीजी छलै छोटू चच्चा के छोटू चच्चा छिये कही ने हाँ कता बिजी छलिये।
नै अहीं के करै छलौ हें।
ओ आर कहु। आर कहु कि हाल-समाचार।
हाल-समाचार बढ़िया छै।
की करै छी, कथी के अवाज आबै छै।
ई बारिश होय छै एतऽ ओय के।
ओ अहाँ कता से बाजै छी।
हम गुहाटी से।
गुहाति से।
आसाम हूँ आर आहाँ।
आ हम तऽ बिहार से बाजै छी। चौरि से।
चौरि से हां राएत मे अहाँ के नम्बर पर केने रही तऽ दोसर गोटा कियो बात केने रहैथ।
राएत मे हाँ।
हाँ।
हमरे कियो छलखिन हें।
हाँ ओ बड़ निक से बात करै छलखिन हें, अहाँ कि करै छी एखन।
हम एखन किछ नै एखन बैसल छी फुर्सत मे।
फुरसत मे तऽ सोचलौ हय जे अपन टास्क पूरा कऽ लै छी ने होमवर्क।
सही बात छै हमु अपन टाक्से पूरा करै मे लागल छी।
हाँ हमहु। हमहु ओहि मे लागल छी, हां। बढ़ियाँ टास्क मिलल अय अपना सब
हाँ-हाँ।
जाबै छै टास्क पूरा करऽ मे।
हाँ।
नया-नया सबसे गप्प भऽ रहल अय हुं। तऽ गाँव मे आब कि सब करै छी अहाँ।
और कि करब पर हाँ, हाँ पड़हाय करै छी। एखन हम मिथला पेटिंग सीखै छी।
बहुत नीक, बहुत नीक सीखु-सीखु। बढ़ियाँ गप्प ओता सुविधा अय ए सबके सीखऽ तीखऽ के लेल।
हाँ-हाँ बहुत सुविधा अय एतऽ सिखबे छै घरे पास के बगल मे।
और ट्रेनिंग सेन्टर छै न ओहिना अपन घरमे बजाकऽ सिखाबैत छथिन।
हँ -हँ -हँ मैथिली गीत सब सिखैय छी ए।
बढ़िआ करैय छी सीखू -सीखू नीक गप्प।
हाॅं नमा क्लास में हम छी।
हँ हँ। बढ़िआ अइ पढ़बो करू आ साइडसऽ ईसभ सीखू खाली पढ़ाइएके तऽ नहि छैय ने किछ ने किछ तऽ। करऽ पड़तैय ना। हॅं हॅं ईसभ करबैय साइड सऽ। तबे न ठीक रहत तऽ।
हाॅं।
आइ काल्हि धियापुतासभके सभटा लेन भेनाइ जरूरी छैय।
सही कहलियै हाॅं।
हमरसभके तऽ समय पास भऽ रहल छै, हाउसवाइफ बैन कऽ। कऽ रहल छी अपन आब गुजारा नहि छैय न।
हाॅं।
आब तऽ अहाँके ओहिके लेल जेना जेना समय बढ़ै छै तेना तेना आब ‌ तऽ अपना सबके मिथिलो में तऽ बहुत सुविधा भऽ गेला हर चीज के।
हँ हर चीज के बहुत सुविधा।
आब तऽ ओतो ब्यूटी पार्लरके कोर्स केओ सीखै छथिन, किओ मिथिला पेन्टिंग केओ किछ।
हँ हँ।
आ कते गृहिणी सब उद्यो गो करै छथिन, लघु उद्योग केलथ चरौड़िये, अदौड़ी। के अँचारेके बहुत तरहक।
हाॅं सही कहलियैं।
हाॅं ‌ अहाँके। अथियों होइ छै बिकेबों करै छैं लोकसभ किनबो करैत छथिन।
हँ।
नीके छैं, अपना रोजगार में सभ लागल छय।
सही करिये। हम्म नीके बात छै सब अपन अपन काज में लागल एइ।
अईएम्हर ओम्हर जामे फालतूके समय भेटत तऽ लोकके प व। हजम नैय होइ छै आ अपन काज करैत रहू तऽ अपना में लागल रहू।
हाॅं।
जो दोसर के घर में ताक झाक करऽ के लेल लोकके पास टाइमे नै छै।
हाॅं सही कहलियै।
आ इहे ज्यादा नीक छै न जे अपना में बिजी छी।
हाॅं अपन, अपने में अपने बिजी छी।
हाॅं दाइ की बजलखिन, चाची की बजलखिन सुनय के लेल टाइमे नैय। ह-ह-ह-ह-ह, ह-ह हमर इहे गप छै। निक बात छे। हां, अहाँ कै भैय बहिन छी।
हम तीन भाय बहिन छी, हॅं बड़ हम हम - हम दू भै एक बहिन हम अकेले छी।
आ सबस बड़का छी अही?
नैय नैय सबसे बरका हमर भाय छै फेर हम छीय फेर हमर से एगो छोट का भाई छैय।
अच्छा तहन तऽ अहाँके बहुते मान होएत हेत अहाँ‌। दूगो भैऽ के एके गो बहीन छी।
हँ हम पूरा अपन परिवार मे एगो छियै।
वाह आहाँ तऽ
सात गो कि आठ गो भैऽ पर एक बहिन
वाह तहन तऽ अहाँके सब खूब मानैत हेति।
हँ हँ
बढ़िआँ गप छै बढ़िआँ गप छै बढ़िआँ बात छै ई सब तऽ ई सौभाग्यके गप छै।
सही बात छै एहन भाग केकरो नहि भेटै छै
हँ ओतऽ किनको-किनको होइ छनि।
किस्मते वाला के मिलै छै
हँ हमसब तऽ चारि बहिन छीयै आ भैऽ दूटा अई
हँ हं हँ हं हं हँ
हँ सबसँ बड़का हमही छी आ आ हमरा बेटी नहि यैऽ हमरा दू टा बेटा अय देखियौ बड़का के नाम छै समीर आ छोटका के नाम छै साहिल
बहोत नीक नाम छै
आ हाँ सब अपन पढ़ै लिखैए सब
कतै क्लास मे छै बौआ सब
छोटका अ अहाँके टूवेल्व कऽ कऽ बी एस सी कऽ रहल अइ कम्प्यूटर साइंस सँ शिलोंग में
हँ आर
आ बड़का ऊ बड़का ओहूसँ बड़का छैय तऽ ओ अपन एकाउंट्स के काम सी ए के स
ओ तहन तऽ हमरा सऽ पैघे छै
हँ अहाँ सऽ सब बड़का अइ
हँ
हँ आहाँ सऽ बड़का
ओए राइत मे जे बात केलक ओ हमर मम्मी छलखिन
हँ अहाँ कहियै मम्मी के राइतमे मम्मी तूही बात कऽ ले नऽ बारहे मिनट तऽ बात करऽ के छौ आ कॉल पर जे अहाँ ओम्हर बजबै तऽ सुनाइ तऽ देबे न करतैै यै
हँ हँ
ए
हमर मम्मी कहै छलै कि की बात करियै की नहि है घ
अहिना गप करैत-करैत भऽ जाइ छै बात
टाइम पास भऽ जाइ छै
हँ आब कऽ ओनाहू तऽ फोन लगा कऽ रोसँ तऽ गप्पे मारैत रहैत छै लोक न।
हँ सही कहलियै।
आ ओहिसँ बढ़िआँ जे अपन अनजान आदमी सबसँ नया-नया सब भेँट होइ छै। सबसँ गप्प करै छी, नीक लगै छै न गप्प क कऽ कऽ। अहिना मे चिन्हल जान पहचान भए जेतय अहिना।
हँ
आब जेना हमहीँ, आब हमरा दू बेर बात भऽ गेल, आब नाम जानि गेलियै। आब त बुझा जाइ छै न।
हं एनहैते में पहैत कैन भर पढ़ईं छै न।
हँ-हँ त पप्पा कतऽ रहै छथि है गाउए में।
हमर पापा आशाम रहै छथिन। गोहाटी हँ।
हमहुँ गोहाटीएमे रहै छी, आशाम मे कतऽ।
हम हमर पू हमर बड़की, छोटकी, चाची, चच चा बाबा सब हम हमहुं सब ओते रहे छलियै, हम छौ महीना से गाँव एलौं हैं परीक्षा छैलय न।
हँ आमबाड़ी सब साइडमे रहै छी की।
अह नहि हम तऽ आठ गाँव पोखरी पार
आठ गाँंव पोखरि पर हँ-हँ, राति कहने रहथिन हँ- हँ।
हँ अ ओे हं हम सब एतऽ छियै र, एखनो सब ओतय छथिन। हमर चाची, दूगो छोटका भैए, हम।
त फेर एक्जाम दऽ कऽ चलि एबै।
हँ।
बढ़ियां गप।
हँ फेर हम एग्जाम द क चलि जेबै।
हँ त एतऽ ऐब तहन भेंट करब की।
हँ अहाँके तऽ हमरा घर देखले नहि यैं।
अहाँ स्मार्ट बाजार जनै छियै भांगाघरमे छै।
हँ- हँ -हँ
बस स्मार्ट बाजार लग आबि कऽ, अहाँ क्ल कॉल कऽ देब, हम चलि आयब दुइए मिनट मे।
ठीक छै।
तहन देख लेबै ने घर।
हैं ठीक छै- ठीक छै।
हँ आ हमहूँ ओम्हर जाइ छी, रेहा बाड़ी हमरो माँ सब ओतहि रहैए तरा भट्ठी मे। तऽ हमसब जाइ छियै। आठ गांव हम सब जाय छियै, उमहरे चूड़ी, लहठी सब कीन के रहल, उम्हर दुकान ने हॉस्प स्पिटल लग में, मारवाड़ी हॉस्पिटल लग में। सिलाइके काज भेल त, अस्तर-वस्तर लाबय ल गेल‌ऊ।
सिलाइ के काज करै छी।
घरमे अपन सी लै छियै, टाइम नहि रहैए न। किनको लै नहि छियेन, नहि होइत रहैय हमरा कैल टाइमपर।
फॉल्स टस हेम बटन सब कर आबे य हमरो।
तऽ नीक बात अइ धीरे धीरे सीख लेब।
कनि मनी हुनर हमरो मै अय सब किछ के।
रहबाके चाही। रहबाक चाही, अपनासभके मिथिलामे सभके हुनर रहैत छनि। हँ लेकिन केओ -केओ निखारि लैत छथि, केओ- केओ किनको दबल रहि जाइत छनि। हमसभ दबलमे स छी, हमरसभके नहि निखरल केओ -केओ छथिन जे एहिमे अप अपन जैह अबय जैह चीज अचारे पापड़े किछुमे अपन कऽ लेलन आ धीरे- धीरे तऽ चलबे करय छै।
हँऽ
आ अपन बिजनेस त अपन भेलै चाहे छोटे रहत कियै नै छोटेसँ ने पैघ होय छै, बिजनेस फेर
हँ -हँ
तैय दुआरे, अहिना होय छै की करबै सीख सीखलिय अहूँ धीरे- धीरे, अखन त चलू न क्लासो बड़का नैय नहि। नै अय टेन भऽ जैत टेन टुवेलभ कऽ लिय तऽ फ्री स
सिलाइ चलय ये ओत, सिलाइ मशीन चलैया ठीकस।
हँ चलै छै हमर मशीन। कनि बीचमे छलै गड़बड़ेल, तऽ ओकरा देखा कऽ लेलोंह।
ओ अप
ओकरा ठीक करैलों।
गाम घर मे तऽ कम चलय छै गांव घर गाँव घर सबमे तऽ कम चलै छै।
नैय हम तऽ अपन -अपन। कपड़ा सिलों, हमहुँ बाहरके नहि लै छी, बुझलहुँ नहि टाइम रहैया, अपने घरमे बहुत काम रहै छै आब ककरो टाइम पर अहाँ अगर कपड़ा लेबै तऽ टाइम पर नैय देबै, तऽ फेर दिक्कत भऽ जेतै ने।
सही बात छै।
तैय दुआरे हम लेबे नै करैय छी, हम अपन ब्लाउज एगो काइट लैय छी, तऽ छः महीनापर सिबैय छी की कहू। दोसरके जे करबै तऽ हँ आ दोसरके जे हम एना करबै तऽ, हमरा मारतै नैय पकड़ कऽ कहतै पैसा लैबे हमर काम नै करबे तू
ह ह ह
तै दुआरे हम लेबे नय करैय छी, अपन जेना भेल तेना केलु। अपनेस अप हम तऽ जेना तेना अपन कये लेलोंह, देेरियो हेतै तऽ कोनो बात नै।
आब तऽ टाइमो खतम होय बला अय।
हँ अपने कैट जेत इ। ई अपने कटि जैत हूंऽ हँऽ ठीके अय न, देखू कते बतिएनउ अपने सब। देखलौं, टाइमो बीत गैलै अपना सबके पतो नैय चलल।
सही बात छै, आब पहचानो भऽ गेल।
पहचानो भऽ गेल आ ओहो नीक निकल गेलौ पड़ोसिये आसामे मे अहू रहय छी। देखियौ कतय फायदा भेलै। ई ऐप सब बनैनहार सबके बहुत-बहुत थैंक यू नै।
सही बात छै।
त होय छै नै तै अहां के हम कीजन गेलौ, हमरा अहां कीजन गेलौ रहय छी एके जगह मे लेकिन जान पहचान नै यै तऽ किछ नै यै।
हां।
ऐखन लोभे मे